हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार और बताउ की हाल छै अहाँके सब नीक छै
हँ हमर सब नीक छी अपन बताउ अहाँके सब नीक छै
हँ हमरो सभ नीक छै और ब अहाँके तबियतसभ
हँ ह मर तबियत सब नीक छै अपन बताउ ने अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ सँ हयसभ तऽ बेत छै लेकिन आजकल बड़ा कमजोरी हो गेल छै लागै छै कि देह मे दमे नहि छै पूरा म मतलब क देजत बान हो पूरा मतलब की
गर्मी जादा होइ छै ने ओहिसे ओहिसे होइ छै बड़ा रौदाउ होइ छै बड़ा गर्मी होइ छै हमरो काफी कमजोरी होगई छै तब ओह तऽ हमू सोचे छ कि का करू क न अहाँके बताउ ने अहाँके ओ भी जादा कड़ा रौदा उगै छै का
बड़ा कड़ा रौद उगै छै हमर आ काल तऽ जाहिमे बरसात होकर होइ छै फेरू आदमी एतना गर्मी होइ छै कि की बताउ अहाँके आ फेनु कालू जेमे हजु बरसातो न उग रहो पर त बीजली खूब समस छै पूरा बिजली काटि देबै छै बार बार
और बताउ अहाँके खाना उना भऽ गेलै
हँ हमर खाना पीना भऽ गेल अहाँ बताउ ने अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेल छै और बताउ अहाँके अ नाश्ता पानी मे का का भेल छै आज
हमर तऽ नाश्ता पीना नाश्ता पीमे ज्यदाा किछो नहि भइ छै अभी हम नाश्तामे खयले छी हलुआ खयले छी खूब नीक लागै छै अहाँ गाजरके हलुआ कहू खयले छी
हँ हम गाजर के हलुवए बहुत खायले छी बड़ा नीक लागे छै गाजर के हलुवए मे दूध घी त बड़ा धऽ ध के हम खााय छी बड़ा नीक लागे छै अहाँके खैले छीिय गाजर के हलुआा कइसन लागल ई अहाँके गाजर के हलुआ
हम तऽ जैसे कि बनिके आबै छै न हम ओसहि सीधे खाइ छियै नीक लागै है बड़ा नीक लागै छै ओहिमे हम अपनासँ कुछो नहि लगै छै हमर नानी खूब बनाबै छै खूब आ हमर मतलब कि पहिले तऽ हम स्कुल जायत रहली तऽ लंचोमे खूब लेके ले जाइ छी मतलब कि गाजर के गाजर के हलुआ आ आ कचौरी खूब पहिल ले
हमर तऽ हम तऽ हँ हम तऽ अपने से से गाजर के हलुवा बना लेवे छै हम अप अपने से नीक से बन ना लेबै छी अहाँके गाजर के हलुआ ना बनाय आबै छी का
ना हम हम तऽ अपन नानी के खाली देखय छी गाजर के बनाबैत जब भी हमर नानी बनाय जाइ छी तऽ हम गाजर घस देबय छी कि गाजर हम खाली हमरा नानी देबे छियै कि खाली गाजर घस देबे छै चाहे कबो कबो मरिचा के अचार बनाबै छै तऽ मरचा काटे ला नानी दे देेबै छैे चाहे चिपस उप्स मतलब कि छीले के होके ले नु उसब मतलब ऊपर ऊपर काम जे होकै छै उ सब हम खूब बढ़ियां से कर देबे छै लेकिन गैसके लेकिन गैस के काम हमर नानी न देबत रहै छै
ओर बताबै छै अहाँ के ओनहि के मौसम कैसन छै
हँ ठीके छै मौसमके की कहू बड़ा गर्मी छै ऊपरसे बिजली काटि देबै छै तऽ बड़ा मतलब कि गर्मी लागै छै पूरा मतलब कि आ कालो का होइ छै अहाँके पता छै कालहो तऽ राति भरि ना सुतै छी सवेरेसे मैसेज लोगो के करे छी कलुका भेले रात के कि सुते गेल सुते जैसे जाइ छी पूरा मच्छरदानी मे इतना मच्छर घुस जाइ छै इतना मच्छर घुस गेले कि पूरा मतलब जब सुते जाइ छै लाइट कट जाइ छै आ पूरा मच्छर काट लागै छै पूरा खुन उन पी पा गेल छै
अहाॅं अहाॅं मच्छरदानी न लग लगाबै छै का मच्छ मच्छरदानी में ओहिसे मच्छर न काटे छै हम तऽ सुते छियै त मच्छरदानी लगा ले छियै अच्छे से नीक से सबतर से दाब ले छियै एगो मच्छर हमरा न काट छै हम तऽ मच्छरदानी फाट गैल छियै रहइ तऽ नया मच्छर दानी हम खरीद लेने छीयै अच्छा से ओकरा के चारो तरफ से बढ़िया से दाब के सुते छी अहाँ के भी एगो नया म मच्छरदानी ना होतै तऽ खरीद लेबे छी आ फेर चारो ओरी जेछै दाब लेबे अहाँ के आ तब सुतबे तऽ अहाँ के मच्छड़ उच्छड़ न काटतै ई सब के ध्यान रखे के चाही पिलुआ पर तै सांप गोजर से भी रख रक्षा करयले मच्छरदानी
हँ दोस्त अहाँके एकदम ठीक कहै छै लेकिन अहाँके हम बता दू बता देबे छी कि हमर जे मच्छरदानी रहलै ने ओ मुश्किल से एक सप्ताह पहिले ही खरीद के आल आयल रहे छै हम दूगो मच्छरदानी हमर घर मे रहै जे रहय न फाटि गेल रहे छै त हमर पिताजी दूगो मच्छरदानी ले आबे छै आ ओ दिक्कत ई होइ छै कि हम ने बार बार उठ के टहले लागे छै हमरा न राति मे मोबाइल चलाबे छै तऽ मतलब के एक जगह बैठ के हम चलाबे मजे न आय छै रील्स उल्स देखे छी नु तऽ हमरा चल चल के देखे में खूब मजा आबैछै बैठ के चलाबे में नींदे आबे लागे छै तऽ हम बार बार उठ के आबे छी न अंगनावा में टहले तऽ का होइ छै कि रहल छै तऽ ओहिमे मच्छर सब पूरा ढुक जाइ छै समझलियै
हँ हम हम समझ गेली अहाँके सही बोलै छी ओर बतैयै ने अहाँके ओरी के मौसम कैसन छै हमरा उड़िता बड़ा बरखा भेल छै बड़ा आंधी तूफान आ थोड़ा सा धरती भीडोल लगै छै आ बड़ा हमरा तऽ बड़ा भय लागे छै कि का होते का ना बड़ा तेज तेज हम देख देखै छै मौसम पे तऽ एने के मौसम पे तऽ डेर किलोमीटर प्रति घण्टा के ार से आंधी आबे छै आ हमरा गाँंव में तऽ काफी पेड़ पौध पौधा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा गिर गेल छै नहियो तऽ हमरा गांव मे पचास से अधिक पेड़ पौधा गिर गेल छै आ आधी जे आबै छै तऽ बड़ा फल उल आम उम के गिरा देै छै आ फेर बारिश बरषा जहन होइ छै ओ से खेत बड़ा बड़ा खेत बड़ा बड़ा अथी बाढ़ आबै छै का बताउ अहाँ से आा से धरती डोले छै तऽ बड़ा गड्ढा गड्ढा धरती फाट ग छै जाइ छै बड़ा हम डरागे छै हम तऽ घर से बाहर निकल के आ दूरा पे भगवान के गोरावे लगे छै इतना आंधी तूफान आ ग छै हम तऽ बड़ा डेर आ गेल छी अहा के भी सतर्क से रह रहबै अहा के कभी भी भूकम्प चाहे आंधी उऊंधी भूकम्प के झटका आ सकैत छै अहाँ के समझै छियै
हमसब जाइ छी लेकिन हमरा तरफ तऽ खूब गर्मी छै हम तरफ तऽ एतना गर्मी छै एतना गर्मी छै कि दुपहर के समय तऽ मोटर से पानियो न आबै छै खाली कल चलाबे के काम चलाबै छै ऊपर से
हमरो ओर इतना गर्मी छै अह अहाँ के तऽ बता दी कि आज दोपहर महिना इधर आयल छै बारिश आ आंधि आ तुभुकम्प हमरो ओरी बड़ा आँधी बहै बड़ा गर्मी बड़ा रौदा उगै छै आ बड़ा दशा हो जाय छै रौदा मे हमरा के तऽ मने लागे छै घर के अन्दर कोनो तले छै आ ओहू में लाइटे कट जाइ छै अहाँके बता दू लाइटे छान छने लाट कट जाइत छै हम तऽ आज दोपहर में जब आंख मुनई छी तब ह लाइट वे कट जाय छी आ ओ आंधी पानी सब लदली आगे सही बोले छी यहाँ के गर्मी छिय ने इधर भी बड़ा गर्मी छै बड़ा रौदा उगै छै और बताउ ने अहाँके हो छै मौसम के थोड़ा का हाल चाल छै
ओहना कहै कहै छी कि एने तऽ इतना धूप उगै छै इतना धूप उगै छै कि पूरा मतलब मौसममे इतना दिक्कत होइ छै कि पूरा मौसम मतलब क दुपहरोमे एगारह बजे से बादमे चार पाँच बजे तक तऽ मोटर मे पानि न देय छै मतलब कितनो बार मोटर खोल देै छै दस पन्द्रह बार बन्द करे छै तब त पानी न देबे छै फिर कल चला के काम चलाबे के पड़े छै फिर ओकरा बाद मौसम एने खूब गरम छै ओ बार बार लाइट बिजली कटै छै आज तऽ हमर एगो हटके घरे बिजलिए नहि आ रहलै तऽ हम ओकरा अपन चार्जर देले छीियै आज मतलब कि बढ़िआँसँ अपन मोबाइल चार्ज करलहु
हँ सही कहले छी अहाँके हित के तऽ मदद कर देब के हमरो एगो हित छथिन हुकरो घरे लाइट न आबे रहल तऽ हमहु अपन पॉावर बैंक दे देेले छियै ओ अपन पावर बैंक फूल कऽ दै छी चार हमरा घरे जब लाइट अबै छै तऽ आ पावर बैंक फूल क के आ वहां के दे दय छियै का करबै वहाँ के हमर मित्र छ थिन तऽ उतना तऽ मदद हमरा करे के फर्ज छै आ ए गर्मी मे ए ी पानी मे अहां के ओरी उहां के ओरी लाइट न आबे छै तऽ हमु सोचली कि वहाँके मदद मे हम
ठीक छै हँ ओ तऽ बात अहाँ सही कहली लेकिन हम कहै छी कि मतलब कि अहाँ मतलब कि इतना गर्मी छै तऽ ओ बिना बिजली के कैस काल रात के सुति गेल होइ छी काहि कल रात के बारन गर्मी रहलै अहाँके लागलै गरमी कल रातिके उएह हम सोब
चलियै अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल बड़ा पसन्द आयत चलियै अहाँ से फेर कभी समय मिलतै तऽ बात करबै नमस्कार
नमस्कार हमरो खूब नीक लागल